पर
हँ
सब ठीक छै ने आइ हम यात्रा के विषय पर गप करय चाहै छी किछु दिन पहिने हम अपन परिवार स्ग एकटा दरस्थ स्थान घुमय गेल छलहुँ ई यात्रा हमरा लेल बहुत यादगार रहल रास्ता से लए के गतमक सब किछु रो चक छल
वाँ यात्राके अनुभव सुनब हमेशा नीक लागैत छै नया जगह देखलासँ बहुत किछु सिखल लेल भेटैत छै तखन यहाँ कतय गेल छलहु यात्रा केना शुरू भेल
हमसब बहुत सवेरे घर से गि गेललु वातावरण एकदम शान्त छल आ सड़क पर भीड़ कम छल धीेरे धीरे सूर्य उगल लगल रास्ताक दृश्य बहुत सुन्दर लगैत छल
हँ सवेरके यात्राक केर आनन्दे लगल होइत छै ठण्डा हवा शान्त वातावरणसँ उगत सूर्य मनके प्रसन्न कहि दैत छै आगाँ की भेल
रास्तामे हम बहुत हरियर खेत देखलियौ दूर दूर तक हरियाली फैलल छल किसान सब अपन काज पे लागल छलह ई दृश्य देखैके बहुत नीक लागैत छल
प्रतेक दृश्यके अरााव सुन्दर बना दैत छै रह भीड़ भाड़सँ दूर एहन वातावरण मनके शान्त दैत छै ई अनुभव बहुत खास होइत छै
किछु दूर चलला बाद हम एकटा नदी कात प चुलू नदीक पानी बहुत साफ छल हल्का हवा बहि रहल छल ओ दृश्य देखे के सब बहुत खुश भए गेल
वा नदीक कात समय बितय मे बहुत आनन्द आबैत छै प्राकृतिक सुन्दरता आदमी के अपन दिश आकर्षित करैत छै तखन अहाँ सब होइत केत दे करलू
हमसब किछु समय ओते विश्राम कलियो फोटो लेलियो दृश्य देख लियो आशान्त वातावरण आनन्द लेलियो समय के पता नहिी चलल बहुत सुखद अनुभव छल
हँ जखन वातावरण नीक होय तखन समय बहुत जल्दी बीति जायत य यात्रा केर एहन फल बादमे सभसँ बेसी याद रहैत छै
फेर हम अपन यात्रा आगे बढ़लियौ रास्ता मे छोट छोट गाम पड़ैत छल लोक अपनन दैनिक काज मे व्यस्त देखाई पड़ैत छले अलग अलग जीवन शैली देखब सेहो रोचक लागैत छल
बिलकुल यात्रा केवल स्थान देखबक नाम नहिही छै ई लोक संस्कृति जीवन शैली के बुझबाक अवसर होइत दैत रही एहि कारण यात्रा बहुत शिक्षा प्रस होयत छै
साँझ हुए लगल तखन हम अपन गन्तव्य पर पहुँचलियौ ओ स्थान बहुत सुन्दर आ शान्त छल ओतय पहुँच के पूरा दिन थकान गायब भए गेल मन बहुत प्रसन्न भए गेल
ईत बहुत सुन्दर यात्रा रहल रास्ताक अनुभव प्राकृतिक दृश्य आ नया स्थान तीनू मिलके यात्रा यगदार बना दैत छै सुन कऽ बहुत आनन्द भेल
गन्तव्य पर पहुँचला बाद हमसभ पहिने चारू कारक दृश्य देख लिख लेलिय ओ बहुत स्वच्छ आ शान्त छल दूर दूर तक हरियाली देखाइ पड़ैत छल वातावरण मे एकटा अलग ताजगी छल मन बहुत प्रसन्न भहि गेल
वा एहन जगह पर पहुँचला बाद यात्रा के थका समच दूर भइत जाइत छै प्राकृतिक सुन्दरता मने शान्ति दैत छै तखन अहाँ सब होइत की की देखलू
हमसब एकटा पैघ पहाड़ी पर गेलिय ओतय से पूरा इलाका देखाइ पड़ैत छल ऊपर से दृश्य बहुत मनमोहक लागैत छल बहुत लोक ओतेक प्रेकृतिक आनन्द ले आबै छला
हां ओउछ इस्तान स चालू
साँझक समय सूर्यास्त देखबाक अवसर सेहो भेटल धीरे धीरे सूर्य क्षितिर दिश बढ़ैत गेल आकाशक रङ्ग लगातार बदलैत रहल दृश्य एतेक सुन्दर छल जे सभ सात भयके देखैत रहलूँ
सूर्यस्त दृश्यच मे अद्भुत होइत छै प्राकृतिक एहन दृश्य कैमरा मे कैद कर एकल जा सकैत छै मुदा वास्तविक अनुभव अलग होय छै वस्तु सुन्दर पल रहन होइत
हँ ओहि समय बहुत फोटो सेहो लेल गेल मुदा असली आनन्द दृश्य के अपन आँखि से देखबमे छैल प्रकृतिक सुन्दरता शब्दमे पूरा व्यक्त करण कठिन छै
बिल्कुल सही किछु अनुभव एहन होइत छै जे केवल महसूस एकल जा सकैत छै एहि कारण यात्रा जीवनमे विशेष महत्व राखैत छै
दोसर दिन हम ओतेकक स्थानीय लोकसे भेट लियौ ओसभ बहुत मिलनसार छलाह हुनकासँ बातचीत कर कऽ ओहि क्षेत्रक संस्कृति आ परम्पराके बारेमे बहोत जानकारी भेटल
तीर्थ यात्रा के सबसे नीक हिस्सा होइत छै नया लोक से भेटैत आ हुनकर जीवन मे बुझब एहिसँ सोचक दरिया बढ़ैत छै सच मे बहुत रोचक अनुभ भ रहल
हँ स्थानीय लोक से भेटते हमरा बुझायल जे हर स्थानक अपना विशेषता होइ छै लोकल रहन सहन खान पान आ परम्परा सब अलग होइ छै एहि विविधता के देखक बहुत रोचक लागैत छै यात्रा सब मे बहुत किछु सिखबै छै एहि कारण हमरा यात्रा बहुत पसन्द छै
बिलकुल सही किताबसँ ज्ञान भेटैत छै मुदा यात्रा से अनुभव भेटैत छै जखन आदमी स्वयं कोनो स्थान देखैत छै तखन ओकर समझ बेसी गहरी बनैत छै एहि कारण यात्राके एकटा पैघ शिक्षा कहल जाइत छै इ बहुत मूल्यवान अनुभव होइत छै
जेखन घर वापस लौटबाक समय आयल तखन मनमे थोड़ा दुःख सेहो बयल ओ सुन्दर स्थान छोड़बाक मन नही करैत छल मुदा स्गी बहुत नीक याद सब सेहो बनि गेल छल ई यात्रा हमेशा याद रहत
हँ सफल यात्रा होइके कहल जाइत छै जे समाप्त भेला बादो बहुत दिन तक याद करत रहल अहाँक अनुभव सुन केे हमारासयो यात्रा करबाक मोन तब रहैत छै सचमे बहुत सुन्दर आ प्रेरणदायक यात्रा रहल सुन के बहुत आनन्द भेल
घर वापस अबैत समय हमरा रास्ता भरि ओहि यात्राक यादमे खोइ रहलियौ हर दृश्य हर स्थान आ अनुभव मनमे फेर फेर आबि रहल छल लगैत छल जे यात्रा समाप्त भए गेल मुदा ओकर प्रभाव एखनो सङ्ग चलि रहल छै ई बहुत विशेष अनुवति छल
हानिक यात्रा केर पहचान ई छै ओ समाप्त भेला बादो मन मे जीवित रहैत छै याद सब बहुत दिन तक संग रहैत छै एहि कारण यात्रा केवल घुमन न बल्कि अनुभव संकल्प सय छै ई बहुत सुन्दर बात छै
ह घर पहुँचके हम परिवार सङ्ग यात्राे के फोटो देखलियौ हर फोटो संग कोनो ने कोनो याद जुड़ल रहय कतेको बेर हम सब हँसी पड़ैत छलहु पूरा माहौल बड़ा आनन्दमन्द भहि गेल
व फोटो सचमे यादक खजाना होइत छै वर्षो बाद जखन ओ फोटो देखल जाइत से तखन पुरान यात्रा फेरसे आहिके सामने आबैत जाइत छै एहि कारण लोक फोटोसँ विशेष लगाव रखैत छथिन
एहि यात्रा से हमरा एकटा बात विशेष रूप से सिखय लेल भेटल दुनिया बहुत पैग छै आ हर स्थानक अपन अलग पहचान छै जतेक यात्रा करब ओतेक नय चीज देखब आ सीखब एहि कारण यात्रा बहुत मूल्यवान अनुभव होइ छै
बिलकुल सही यात्रा आदमी सोचकके व्यापक बनबैत छै जखन हम अलग अलग स्थान आ लोकसँ भेटैत छी तखन संसारके बेसी नीकसं बुझि पबैत छी ई शिक्षा किताबसँ मात्र नहि भेटि सकैत छै
आब हम सोचैत जी जे भविष्यमे ओरो बहुत स्थान घूमब नया संस्कृति देखब नया लोकसँ बैठब आ नया अनुभव प्राप्त करब ई सोच मात्रसँ उत्स बढ़ि जाइ छै यात्रा जीवनके रोचक बना दैत छै
आ हर यात्रा एकटा नई कहानी जेका होइत छै जतेक यात्रा करब ओतेक याद सब सबक संगग्रह बढ़ैत जायइत जीवन एहन अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होयत छै ई मनुष्य के समृद्धि बनबैत छै
सच कहू तऽ एहि यात्रासँ सिर्फ मनोरञ्जन नहि भेल बल्कि बहुत किछु सीखय लेल सेहो भेटल प्र प्रकृतिक सुन्दरता लोकोके अपनापन आ नई जानकारी सभकिछु बहुत खास रहल एहि कारण ई यात्रा हमेशा याद रहत
बिलकुल एहन यात्रा जीवनक अनमोल हिस्सा बने बनि जाइत छै अहाँक पूरा अनुभव सुनि के बहुत आनन्द भेल लगैत छै महसूस अहाँक सङ्ग यात्रा कऽ कऽ आबि रहल छी सच मे बहुत सुन्दर चर्चा रहल धन्यवाद
धन्यवाद बादमे बात होयत